हेलो
हेलो
बोलियै
उ कहाँ बोल रहल छी अहाँ
बेगूसराय सँ बोलै छियै
नाम की भेले गाव के आहाँ क
हमरा गाँव के मोहनपुर नाम भेलै हं कहाँ से बोले छी छियै
मुजफ्फरपुर से बोल रहल छी
कोन गाँव सँ
छुतिहारा गाँव सँ ब्लॉक मुसहरी भेल गाँव सुध्यारा भेल
नाम
नाम अंक अंशु कुमारी भैल
खाना पीना होइ गेल
ह खाना पीना तऽ भए गेल छै अब तनी मनि पढ़ाई करैके बकी है क्लास ततकालिनमे चालू हते दू बजे से
हाल समाचार सब ठीक यऽ ने
हँ हँ समाचारसभ ठीक छलै अहाँके ठीक छलै ने
हँ ठीक य हमरो हाल समाचार
अहाँ शादीशुदा भेल छलियै
हँ हम शादी शूदा छियै आहाँ
नहि हम अनमरिड हती हमरा अहाँ के नम्बर हमर दीदी देल छलै
देवि मे हमर मझली बहन
नहि हमर दीदी देल छलखिन अहाँके नम्बर बात
ओ आ
नहि डोली नाम छलै दीदीे
डली हँ सुबहमे बात होल छलै डली
हू तऽ वही हमर नम्बर देलखिन हे हमरा हम नहि करेके मनमे रहलियै ह जबरदस्ती हमर से करबा रहलखिन ह कहलखिन कि
नहि ई बला जैसेक आरो सबहु उबे न उठबै हमर आदते हैय किसी के अभी कल आबे छै ने तुरंत उठा लै छी
हँ तऽ उहे कहलखिन हे ई जे जे नम्बर हम देबे ने ओहिसँ बात करिये छलिय तब सब फोन उठा ले छल तऽ उहे चलते हम क के देखलिय अभी अहाँके नम्बर देलखिन हे आ एगो आरो मोना कुमारी मोना
हँ हमर बहन छै से मोना
ओहो उठा लेलखिन हुनको से बात रहल छल
तव आओर सब सुनबो
आओर सभ ठीक छै
अभी पूरा नहि भेलैया अहाँके टास्क पूरा भए गेल
नहि हमर तऽ आब तीन चारि गो मातम भेल कहलिय ने कि हम नहि करयके मूडमे रह छलियै तऽ दीदी के टास्क पूरा भए गेल छलै ने तऽ ओहे जबरदस्ती कहल छल करलही ने हम नम्बर देबौ जाहि जाय नम्बर पर ओ नम्बर पर फोन करै छलियै तऽ बात हो जेतौ तब किर ठीक होतै तऽ हम कहलिय कि तूही हम दीदी के कहलिय कि तऽ नम्बर तोही देबही हम अपनासँ नम्बर नहि खोजब हम केकरा फोन धरेबे नहि धरेबे हमरा समझ नहि आबै छलै
तबा आओर सब बोलू
आओर सब ठीक यऽ मम्मी पप्पा का हाल समाचार ठीक य ने
हँ मम्मी पप्पा के हालस हाल ठीक छै एकटा दीदी आयल छलै बड़ बाली दीदी आ ओ मझली दीदी छलै तऽ ओ अभी नहि एले हे लेकिन एऐते ओहो दू चारि दिन मे कहलक गर्मी के छुट्टी भए छल तऽ एबो
हँ सुबह बोलल रहथिन से गर्मी के छुट्टीमे
हँ आओर सब बतैयौ अहाँ अपन
आओर सभ हमर ठीके यए
आओर पसन्द नापसन्द की की भेल अहाँके
आहाँ अपन पसन्द बतैयौ कोन मिठाइ अच्छा लगैए
हमे गुलाब जाउन होरा अच्छा लगै छै
हँ
की मे कोन सा मिठाई ऐ
मिठाइ मे हमरा सब अच्छा लगै छै केरा
ओ पेड़ा हँ अच्छा सबके अपन अपन टेस्ट अपन अपन स्वाद होइ छलै पसन्द होइ छलै आओर से बतैयो हाँ दरभंगा बेगूसरायके भेल छलियै उधर तऽ बरसात पूजा आर बढ़िआँ सँ होइ छलै
हँ होइ छै
अह करलियै कि नहि करलियै रहै करै छलिए कि नइ
पुजा
हमरा आरके एन्ने ऐसे ही सभ आदमी मुजफ्फरपुर मे करि ले छथिन धागा बान्हिके के लेकिन हमर दीदी समस्तीपुर के भेलखिन न तऽ ओकरा हम देखै छलिय कि माथा पर कलशा आर लेके कनआ पुतर ब कनिया बड़ आर बनायल रहै छै उऽ सब ले के करै छै हमरा आरके किने ओना नहि होइ
माथा पे कलशा उसके बाद बर के पत्ता खोसे छै हमे तऽ अथी करबो नहि केलियै बरके पत्ता पर के नाम लिखै छै सिन्दूर सँ
सिन्दूर से बर के पत्ता पर लिखै छै हमरा अहाँ से के एने बर के पत्ता पर लिखे छलै न हमरा एने उ नाम अथि बेना पर लिखे छलै पंखा पर
आर कथी कहै छै कालशामे छोट छोट गोल गोल पूरी बना कऽ धागामे कऽ कऽ ओहो पहिनाबै छै
ह ओ बड़ जे बड़गुल्ला बनायल रहै छै हँ बड़गुल्ला बनाल रह छै दीदी के बना के दै छै हँ आम भी पड़ै छै तऽ ओहि नऽ हम तऽ हमरा सबके इधर ऐसे ना होइ छलै लेकिन हमर दीदी नय हियाँ मतलब मायके मे रहै छलियै न तऽ करै छियै तऽ जैसे जैसे बतबै छै वैसे वैसे मम्मी कर के दै छी तऽ हमरा सबके देखलै छलियै की ऐसे ऐसे करै छै
आ कहे छै कि खैइछा मे जे भी पड़ै छै छै अपने खाइ छै आ तकर बाद जब बच्चा होइ छै ने तऽ अपना अलावा अपन बच्चाके दै छै
ह हँ तऽ दीदी के भी देखलियै खोंइछा वाला अपने खाइ छले आ अपन ओकर दाई हे बौआ हे ओकरा सबके परसादी दाय छले आ जिया जी आर के नहि देलके रह जिया जी
हँ खोइछावला सभके नइ नऽ मिलै छै खोइछावला खुद कियो नहि तऽ बच्चा के कियाकी बच्चा बच्चा के एक तरह से खोइछे न मानल जाइ छै छोटा छोटा बच्चा के ही पड़ै छै
हँ हँ हँ ठीक कहै छलियै अहाँ बौआ सब आयल रहै सबके नहेलियए वहेलिये अभी आब कहली सोचलियै उ दीदी फोन क देलकै कहलक बात कर हम नम्बर दे रहलियै हुनका आरसँ तऽ हम कहलियै ठीक छलै नम्बर ला तब बात करै छलियै
हँ बराबर बात कर लेल करबै तऽ आहोंके टास्क पूरा भऽ जायत
हँ
अगर दिनमे दू बेर करि लेबै तऽ दू गो टास्क पूरा भऽ जायत हमरासे दू बेर करि लेब दू बेर हमरा बहिन से चारि गो टास्क बिन चिन्ते पूरा भऽ जायत बिना टेंशन के
ओह ने कहलियै एकटा अखनी फोन केलियै एकटा रात मे कर लेब कि हमरा ने आरो टाइम मे क्लास रहै छै हम डी एल एड के तैयारी करै छी
हँ तऽ टास्कके टाइममे फोन नहि करबै अपन क्लासके टाइममे क्लास करबै
हँ तऽ जखनि हमरा क्लाससँ फुुरसत मिलतै ओखनि हम फोन करिलेबै
हँ
डी एल एड के फर्स्ट सेमेस्टरमे छियै
की कऽ रहल छी
बोललौं डी एल एड के फर्स्ट सेमेस्टरमे छियै अहाँ
नहि डी एल एड हमर फाइनल भए गेल टेट भी निकाल लेने छी खाली हँ सीटेट भी भऽ गेल छै हमर खाली बी पी एस सी बचल छै
ओ यानि कि डी एल एड सीटेड सब भऽ गेल यै खाली बी पी एस सी बचल यै
खाली बी पी एस सी बचल हँ खाली बी पी एस सी बचल है उहे बी पी एस सी के एकेगो एग्जाम रहलै तऽ नहि देखलियै एखनी बड़ा हल्ला हपारी भेलै ह तऽ दूगो एग्जामब के देलकै हे एगो मेन्स लेतै एगो प्री मेन्स लेतै तऽ ओहि चलते सोचली की से मतलब मेहनत करना बहुत जरूरी है कल नौकरी इतना आसानी से नहि ने मिलै छै
पहिले जितना ईजी रहै उतना ही टफ भऽ गेल छै
हँ हम ऐसे आइ सक्षम मे जुड़ल रहल छल पहिले आइ सक्षम मे अभी आ सक्षम मे हम इहे तीस तारीख के रिजाइन देली है ई पढ़ी के चलते
हँ
आइ सक्षम मैथिली करके हइ ने ओहेसँ ई ग्रुप ह आइ सक्षम ऑफिस मे हम काम करैत रहली कोर्डिनेटर रहली वाँ के बॉडी हमरा बारह तेरह हजार के महिला रहलक ह पी एफ कार्ड के
हँ
त ई पढ़ी के चलते हम जइन देलियै तीस तारीख त रीजाइन देली हन
हँ
ठीक छै दस मिनट भए गेल छै की
बसलिय छै दस मिनट पुछ
भई होते दस सेकेंड हँ दस मिनट भही वला हए आओर सब बताउ क
तेईस के बाद हम पॉलिसी करेबै बस दुनू के टच कम्पलीट हो जाइ छै
ठीक छै